भ गेलै भ गेलै, अहाँ के भेलैै यै।
हँ हँ हँ हमर त भ गेल आ बर तन हमर साफ कर के बाकी रहि गेल हाँ
हँ त कोयला आनि के धो दिए अपन।
हँ हाँ।
कोयला के छाउर क देलिए।
हँ छाउर एत कहा से लबियै। एतऽ त विश्वास भेटल बस घसैत रहू ओइसे। अहाँ के
करबै।
सब भ गेल, बर्तन बासन सब साफ
अहाँ के काज अछि तहियो अहा कहै छीये बर्तन धोबै छी। अहाँ के काज अछि तैयो अहाँ कहै
साउण्ड नै आबि रहल अइ। हेलो।
हेलो।
हँ आब आयल ए आवाज।
कहै छी अहाँ के त ओ काजे अछि छै बर्तन धोबऽ के हमर सब के तऽ। नहियो काज अछि तैयो धोबऽ पड़ैये।
हँ। ताही से त खुशी होइए जे चलू अहुँ सभ ई काज करै छी हमर सब वला। नीक लगै छै सुनि क, आनन्द
धौर, नीक लागै छै उं हफ्ता मे एक दिन संडे के छुट्टी रहैये ओहो मे कपड़ा लत्ता धोबऽ पड़ैये। ह ह।
पहिरबै अहाँ त धोतै के?
धौर एक साल औश्र धोबे बाँकी बिआह करबै की नै हैत हमरा सं।
पहिले भेटत तहन ने बियख करब।
नै यऽ। से नै कहू हमरा हे ओतेक हमर अथी नै अइ, हम अपने हम अपने हाथ पीछा केने छी, नै यैऽ हम अपने हाथ पीछा छा कयने छी, नै तऽ हम हमरा भय हमरा भगवान के देल अय।
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना।
हमरा सब किछ देने ये भगवान लेकिन, हम अपने से कनी जे हम बियाह नहि करबै, एक क हमरा पहिले आजादी चाही।
हं। किया अहाँके आदीत्य अथी कऽ लेत कि कनियां हरन कऽ लेत की?
कनियां आबयऽ सँ मतलब नै छैय, कनियां एयलै तऽ कनियांके आबयऽ सँ पहिले एतेक चीज कऽ दियौ। जे कनिआ मांगै तऽ हाजिर भऽ जाइ। हमर से सोच अछि, बियाह केनाइ कोनो पैघ चीज नै छैय, बियह कऽ ओकरा मेन्टेन रखनाइ ओ पैघ चीज छैय।
हँ ई बात छैय।
बियाह कऽ केऽ अनलियै दू -चारि महीना रखलियै फेर गाँंव गेलखिन तऽ कम से कम ई हेबाक चाही जे, कहबाक हमर घरवालला राजा आदमी अछि। सौ आदमी के बीच में, सौ आदमी के बीच मे कुर्सी हुनको भेटैत छैइन।
हँ- हँ से बात तऽ सही अय।
आब लत्ता जेना बियाह कऽ लेलहु एनलहुँ, पच्चीस -तीस-तीस हजार तीस हजार कमेलहुँ। ओहि में घर दुआरि बंम्बाई के दुनिआँमे रहलहुँ, किछु शौक पूरा नहि भेल तऽ की फायदा बियाह कऽ के।
हुं से तऽ छैय।
जीवन में देखियौ जहन जीवन साथी अगर हो छै, तऽ जीवन साथी के हर ओ चीज में अहाँके हेल्प हेबाक चाही।
हँ - हँ लेकिन अपना एहिठाम एहि ऐप पर बात केला सँ किनको सँ अन्जान नहि लागि रहल छैय ने, सब आदमी सँ जेना बुझाइ छैय जानल पहचानल।
अनजान जगहे नहि छैय ने, सब एकेटा सब उएह मिट्टी से आयल छै खाली दूर- दूर छै। ह
हांऽ। नीक लगैत छै, मतलब अन्जान आर संकोचो नै होइत छै जे कोनो जेन्ट्स सँ बात करै छीय तऽ एकटा सङ्कोच जे होइ छै, से नहि भऽ रहल हल छैय।
हम एकटा बात अहाँके कहै छी। अपना उमर क जे किओ छथिन ने ओ कोनो इन्सान, मान मर्यादा संस्कारके साथे बाजैत छथिन। अगर ओ इन्सान ओना नहि बजता तऽ बुझ लियो ओ इन्सान अपन धरती सँ जादा दिन रहिकऽ नै आयल छथि।
हूं।
जे आदमी अपन धरती मिथिला के धरतीसँ रहि कऽ आयल छाथि। ओ आदमी कखनो मान मर्यादाके साथेमें बाजि सकैत छैथ।
हाँ
की बुझलिया कियकि गाँंवमे रहल स ऽ
माधुजीसँ बात भेलै हे?
माधु जी तऽ साक्षात महादेव छथिन ओ, मधु मधु मधु जी, कि हम आइसँ छओ साल पहिलेसँ चिन्हैत छियै।
बहुत बढ़िआँ छथिन।
हमर ओ बहुत गरीबी छल।
नीक लगैत छै बात कऽ कऽ कोनो अथी नहि आर कोनो लेल। लेडीजोसँ बात करू कोनो मैथिलानिओ सभसँ तऽ कोनो नहि बुझायत जे।
नहि बुझत कि ओतहि अहाँके दआ की कहैत छै ओ। कोनो नहि कोनो फरिश्ता निकलि जेता।
कोनो ने कोनो फरिश्ता निकल जता एना नहि होइ जे। दियादनी निकलि जाइ छिय।
हँ। नहि नहि नीक लगै छै बात कऽ कऽ बढ़िआँ लगै छै।
बियाह नहि भेल छौ ने तऽ हमरो केओ साढू टकरा जेते।
हँ हँ ठीके कहै छियै। कऽ लिअ ताहिके बाद आ नहि तऽ एतहिसँ खोजि लिअ साढ़ू के कोनो चीज नहि।
पता नहि खूब। हमरा लाग कहऽ नहि पड़ि जाय साढ़ू कतऽ छियै।
नहि नहि भऽ जायत भऽ जायत चिन्ता नहि करू भऽ जायत कि।
नहि हम ओकर चिन्ता नहि करैत छी जहियाक नसीबमे रहैत छै ने जहियत लिखल रहतै ने। अहाँ कतबो कहलियै जहियाके लिखल रहैत छै तहिए होइत छै।
हँ हँ होइ छै।
काहेला स नहि होइ छै जेहि दिन। ओ चाहि गेलै जे नहि एहिबर हेतै तऽ आपरूपी गाँव तरफ चलि जेतै बम्बइसँ।
सही बात छै हँ हँ। अपना चाहलासँ किछु नहि छै। किछु चीज एहन छै जे ओ जन्म मरण विवाह इसभ, सभ हुनका हाथमे। ई चाहियओ कऽ केओ कहतै जे हम एहि सालमे कऽ लेब तऽ ई नहि भऽ सकै छै।
ह य कतऽ छियै दिल्लीमे?
आँ।
दिल्ली मे छियै कतऽ छियै अहाँ?
हम आसम,
असम मे छियै?
हँ हँ।
अच्छा हँ अहाँसँ बात भ। मन्दिर त कहने छल हँ ह बताउ ग्रुपमे। एतेक सुन्दर बात भेलै हमर केओ तारीफे नहि कैले
नहि नहि अहाँ बहुत नीक आदमी छी हम करैत छी ने तारीफ।
एक एक दोसरके लोक कहैत छै जे अहाँसभ नीक बात कऽ कऽ बहुत नीक लागल बताउ। हम हम तऽ हमरा हमरो कियो कह देैथेत यैह अ-अ अहां से बात क कै नीक लागल।
आ तै के बहुत कारण छै। छै नै ऐना नै बुझय छियै आब अहाँ सोएच लेबै जे हमरा पर कियो लाइन मारै यै सेहो भऽ सकै छै। तै दुआरे नै कियो कहै
आएग लागो ई लाएन मारै के।
नै-नै कक अहाँके ओही लै नै कियौ कहैत हैत से कहै छी। हमरा की हम तै आब बुढ़-सुढ़ भेलौ।
हम तऽ लिख दै छियै, हमरा मोन मे दुःख भऽ गेल हमरा कियो तारीफ नै केल
अच्छा ठीक छै, हम कऽ दै छी अहाँ के तारीफ, अहाँ बड्ड नीक छी, बढ़िया छी।
देखियौ जरूरी नै छै जे आदमी गलते नजर से कहै छै। ओ तऽ ग्रुप मे मस्ती मजाक चलै छलै
आ चलै छै, चलै छै, चलै छै एहना
भऽ सकय यै कियो हमर भऽ सकय भौजियौ भऽ सकय यै ओय मे।
हां-हां।
सब आब सब बहिने नै न भऽ जेतै
नै-नै।
आब ओयमे अस्सी आदमी छै त की अस्सी के अस्सी बहिने छथिन कियो तऽ भौजी हेते नै।
हेेबे करथिन की
आब जादा खोजबीन करबै तऽ भाइ ब्राह्मण घर के छियै लत्ती पैग होय छै कोनो नै कोनो रिश्ता तऽ भौजिये भऽ जेतै। ता तक की करबै?
की करबै कीछो नै।
हां।
ना
आब ओहो मे से ओहो मे से उहो सब कोनो रिश्ता निकालथिन तऽ कही हुनके सबके हम कहीँ भै भऽ जेबै कोनो रिश्तामे तऽ की कऽ सकै
किछ नै
आय-आय एक ए सुनू नै आइ एक एक गोटा से हम बात करय छलिए बुझलियै एकटा छैलखिन्ह यै कियो उम्म आय-आय हम कहय छी दिल्ली से छलखिन्ह हें एकटा अहीँ जकाँ छलखिन्ह हेँ बात विचार करय मे बहुत नीक छलखिन्ह तऽ हां तऽ ओ हुनकाँ से हम बात केलियै तऽ हुनकर तीन साल के बच्च ची छलै यै ब लड़का एकटा
हाँ।
त‌ ओ कहै छै कि मम्मी के छै गे, के छै गे हम्हूँ बात करब के छै, हम कहलिए दियौ तऽ कनि फोन
हां।
फोन देलके ओकर जे मामा नमस्कार हम कहलियै खुश रहू ठीक छी? बच्चाक हां हम कहलिए बौआ ठीक छी? हां ठीक छी, हम खाना खेलौ हां खेलौ ठीक छै आ बच्चा छै ओ कहलकै तऽ ठीक छै भाय हम ओकरा लेल मामा बैन सकै छी।
हां की हेतै तऽ
वहै हम कहलियै हां भाय हमर ओ भैगना ऐछ अहाँके कोनो दिक्कत? जहान ओ तीन सालके बच्चा छै आओर एके बेर मे हमरा कहि देलक अपने मने कहलक मामा गोर लागैत छी। हम क पीछा हटिये बात छै हमर भगिनी हमर भग
हँ सही बात सही बात।
के बात बहुत अनमोल होइ छै कखनो नहि काटैके चाही।
हँ हँ
किनको बच्चा रहै।
सही बात छै कोन मुँहसँ कोन बच्चाके ऊपरमे भगवती
ओ बतियाइ छलखिन हमरा स तऽ ओ बार बार कह मम्मी देने गै, मम्मी देने गै, हमहूँ बतियेबे आबे देने गै के छै गे देने गै। तऽ हमरा मूँहसँ निकलि गेल दियौ यए हमरा मूँहसँ निकलि गेल दियौ। ओकर बच्चाके बोली नीक लागल हमरा तऽ ओ देलखिन। फोन हो कहै छी हम कहलै हेलू तऽ मामा गोर लागै छी कुचो
हँ
भऽ गेलै आओर की बच्चा छै कहलके कहन की
ठीके छै। नीक कयलहुँ कि ओनाहु अहाँ छी अपन हँसमुख।
हमर एकैटा रहैया जे इन्सान जाहिमे खुश रहय नहि राखऽ के चाही। ककरो नाराजगी नै हमर से हँ नराज। नहि हेबाक छै ओहिसँ कथ हमर घटि गेल कि हुनकर घटि गेल।
नहि किछु नहि बात भेलै नीक लगलै। हँ हँ बच्चाके की पता ह।
देखियौ कोनो रिश्ता रहय। आइकाल्हि हम इहो बुझै छियै जे अगर अहाँके बात विचार युवा नीक अछि। तऽ आदमीके कतहु आदमी कतबो दूरके किए नहि रहय ओ करीबी भऽ जाइत छै।
निश्चित निश्चित।
ई बातके हम अपन खुद प्रास्चत कऽ रहल छी जे हम जहन बम्बईसँ बेंगलोर गेल रही तऽ हमरा एकटा यूपीे के लड़का सोशल मीडियासँ मिलल रहै। आओर ओ आदमी हमरा अपनसँ ज्यादा सम्मान केलक।
होइ छै कि हँ हँ होइ छै एखनो एहन एहन।
किया सम्मान केलक कारण छै कियकि हम ओकरा साथ बात विचार बढ़िया से रखने छी।
हँ
एकटा पारिवारिक होइत छै ने ओना रखने छलियै तऽ नीक लागलै भााय ओकर ओकर। ओकर की कहैत छै ओकर जे जे छलै जुवान आओर हमर जुबान दुनूके नीक लगलै। भाइ ओहो जे बाजै छलै हमहूँ बाजै छलियै दुनूके मैच खेलकै कहलकै ठीक छै भाइ आउ।
हँ ह
तऽ इएह चीज होइ छै जुवान जे छै ने बहुत बड़का चीज होइ छै।
नहि आर हँसमख हइ अहाँके बोलियो विचार नीक लगैए।
ह ये एतेक तारीफ नहि करू हम पहिले कहि दै छी
नहि नहि झूठ मूठ नहि कहैत छै।
हू ह।
नीक लगैत छै ने कि किनकोसँ अगर बात कर तऽ नीक लगलै तऽ नीके बात छै ने यौ केतो थोड़बे ओहिना आब खड़ुश जकाँ अहाँ बजबै तऽ थोड़बे हम कहऽलब। करब अहाँके कॉल इएह बात छै।
नहि, खरूश आदमी सब खरहोरि मे बैसल रहै छै।
हँ।
ओ सब साइड में बैसल रहत खाली देखैत रहत नजारा की सब होय छै।
हू।
आओर हम सभ ओ बालक छी हमसभ‌ ओ लड़का छी जे दस आदमी के बीचमे बाजि सकैत छी।
नै ठीक अइ बढ़िआँ अइ, एहने बोली विचार राखू।
बाजह बेर मे मुँह थोड़ी ने हमर रुकैए भाय जे छै से सच्चाइ छै जे छै से हकीकत छै।
आ सच बाजऽसँ हकीकत बाजऽके लेल डरो नहि करबाके चाही।
तैं अहाँके नीक लागल या खराब लागल लेकिन हम सच कहलहुँ ने।
हूँ हूँ हूँ।
आब अहाँके मोनमे दुःख भऽ गेल ओ बात के बात छै लेकिन हम तऽ सच्चे कह।
उंह मुँह पर कने काल ले ने दुःख भेलै, पीछा त होइछै। में जा के बजला से जादा नीक छै जे अहां मुंह पर कहलियै।
है अहां बहुत।